की हाल समाचार बौआ
ठीक छय गोर लागे छी हम
सोहागवती पुत्रवती रहू खुश रहू धनवती रहू की सब होइ छै
किछ नय खाना पीना भेलए बैसनाइ होइत छै
बुझियौ
हमरो सबके मेहींस भी एल है भोर मे पारा तरे
बिऐल महिष
हँ भोरे बिऐल ह एकटा पहिलोट छै ओकरा दूटा गाभिन छै ते एकटा बिऐलयआब एकटा दस दिन बाद विऐत
तखन तऽ नीक हे तहन तऽ दूध दहीकके अभाव नहि रहैत हैत
नहि आब देखियौ ने आ बिऐलय ह तऽ आब त दूध दही के अभाव नहि रहते सह सब और
म लोक नहि सकैए बड ओ मे पाइ लगैत छै
बड महंग पचास रुपे दूध दै छले हमरा पहिले बेर लेलहुँ शुरुआत मे लेलहुँ तऽ केहने दिन देलक ग जन बिसक गेल केहने दिन पाइन फेर दोसर जगह पकड़लौं त एहन दुध ऐछ नीक नहि पूछू जेना लगै छलै अपन माल के दूध
हँ छैहे पाइन मिला कऽ दे तऽ दूध खायल सनके न पील सनके होैत नहि खायल दहियो नहि नीक स जामत आ अपन महीस के दूध रहे छै ते लोक आरो मोटगर के छाली पड़ैत छै दूध नीकसँ होइत छै
आ फेर अथी छै ने पनिगर दूध के दहियो नय जमत
नय छटै लागत कतबो जरा कऽ पौरुत तऽ नय हैत
आ बुझियौ मरकुरी वाला दही के बड स्वाद छै बर्तन मे जे कहियो काल के पोर ले छिय तकर स्वाद हमरा ने खुआइ या उ
ओ खट्टा भऽ जात हत बर्तन वाला दही
आ मटकुरी वाला दही जे सोनगर लागैत रहैया नहि पुछो
की करू कनि की होइ छै सोन्हा दै छै मटकुरीके आ ताहिमे जे दूध पौड़े छै बड नीक दूध दही जामत अहा के बड नीक से जन्म जाय
हँ बड स्वादगर होइ छै बड स्वदगर ह
जेना चम्मचसँ जे कटबै तऽ लागत जेनाकि प हाथ पर अहाँके थारीमे खसत नहि
हँ हँ हँ बड स्वदगर रहै छै
स्वदगर है त तऽ हमरा सभके अपने हमरा सभके मौलुआ दूध लै छलहुँ है चाय पीबय वाला ने किछ अपन महीस बिया गेले तऽ एहन सुन्दर मो दुधगरके दूधके दऽ कऽ चाय बनबै छी तहिना दही रहैये सब बच्चा सब हलैस क खा लैये
हँ दूध दही अपन दूध दही के बाते अलग छै
आ मलुआ वला किओ नहि खइतै
किनुआ तऽ किनुए रहै छै
एक दिन कहबो केलियै पानिओ दैहऽक पानिओ दैहक तऽ कनि दैहक नीके कल के दैहक केहनो पाइन नहि मिला दैहक तऽ हँसय लगलै दूधवला बुझलियै बुझलियै अहाँ
माल जाल नहि होइ छै से नय बुझतै जकरा माल जाल रहैत छै दूध असली खाइ छै तकरा कोनो पहचान नहि रहतै दूध के तकरा तऽ पहचान रहिते
आ आहाँ जे बौआ मिथिला पेंटिंग बनबैत छलियै से बनबिते छियै कि छोड़ि देलियै बौआ भेल तऽ
नय नय बनबैते छियै फोन के कवर बनेलहुँ ताहि के बाद अथी कथि कहे छै एकटा हमर नानैद छलखिन हे तिनकर बियाह भेलह दिल्ली मे बियाह भेलनि तऽ हुनका ले फेर मिथिला पें टिंग बना क भेजलियनि कोबर हँ हँ हँ बना कऽ कोबर बनेलियै ताहिके बाद फेर एकटा कुर्ता बनेलियै
छियै नेऽ
नहि लठी सबमे एखन नहि भऽ पाबै छै एखन बौआ छोट छै ने तऽ कनि मनि कऽ ए बनबै छी हँ कनी मनी कऽ करै छै हँ हँ हँ हँ
बुझियौ तहन तऽ नीक के अछि जखन अबैया तऽ सीखल हए तऽ बुझैत जे बनबऽ अबैत हैतत तऽ बड उमङ्ग भेल होैत जे से आरो करी
हँ से तऽ छैहै पर एहिमे बनबे तऽ अहाँके बड खुशी भेटत अपना मिथिला के पान मखान ई पहिले जे होइ छलेय धन कटनी मे धननकटिया सब जाय छले अपन सबके हँ जोन सब ओकर सबके चित्र बनाउ धान के चित्र बनाव ताहिके बाद हर हरबा ताहिके बाद माछ पोखेर झाखेर हँ हँ सबटा मिथिला पेंटिंगे के ई हिस्सा छै नऽ अपन जे मिथिलला पेंटिंग छै से ही सा छै नऽ
तऽ साड़ियो सभ पर करैत हेबै मिथिला पेन्टिंग
हँ हँ साड़ियो सब पर अपन बॉर्डर में पूरा एकटा प्लेन साड़ी लऽ लेलहु दुकान सऽ कीन लेलहु ओकरा बनेलहुं पूरा प्लेन बॉर्डर बोर्डर सबपर
हँ प्लेन साड़ी अहिना प्लेन साड़ी रहल ओकरा लऽ कऽ ओहिमे अपन बनेलहुँं
हँ हँ से सब बनेलहुँ पाग मिथिला पेंटिंग के पाग ई सब बहुत नीक हँ हँ ई सब बड नीक होइ छै नऽ
बेचोहो लय बनबै छियै कि अपने पहिर ओढ़ऽ लय
नहि नहि अपने लए बनबै छियै एखन बेचै लए नहि बनबै छीय सोचै छियै जे करिये एकर तैयारी आगा एखन बौआ छोट छै तऽ धीरे धीरे हेतै
छैहे अहाँके किया तऽ अहाँके नऽ हु नको अहाँ बहिनके जे सुनलहुँ बिआाह भेल तहूमे अहाँ पाँचटा पाग बनेने रही
हँ हँ हमर बहिन के बियाह भेल रहे तहू में पांचटा पाग बनेने रहिये आब बुझै छियै गाँव घरमे आ अपन मिथिला इहसँ चिनहल जाइया मिथिला पेंटिंग सऽ अहाँ मधुबनी स्टेशनों पर देखने हेब एक बीच मे आब तऽ नहि गेलहुं हे कते सालसँ एहि बीचमे नहि गेलहुँ दू तीन सालसँ मधुबनी रेलवे स्टेशन नहि गेलहुँ हेँ
पूरा रेलवे स्टेशन पर छै देखे छै बड नीक लागत हेत ओते मोन मे हय जे फोटो घिचा लियो
हँ, हँ, से घिचबै छै लोकोग सभ
बड़ नीक छै मधुब
आब अपन मिथिला, अपन मिथिला, उएह सभ पहचानियै ने। मिथिला पेंटिंगे सभ ने
मिथिला पेन्टिंगेसँ अपन मैथिली छै हे बड़ नीक कहै छी बड़ नीक मिथिला छीय
अपन सभके अमेरिका तक अपन सभके मिथिला मिथिला के एते अथी ये
पूरा सौसे बुझौ विदेशोसभमे अहाँकेँ मिथिला पेन्टिंगके शोर अछि
ह, एकर किछु अलगे चमक रहैत छै और डिजाइन सभ अलग अलग मिथिला पेंटिंग जे छै से एकटा अपना मिथिला मिथिला के दर्शाबे छै।
हँ आब तऽ देखे छिय कोबर बनबेया लोक पहिने बनबे छले देवाल सभ पर
आब की करैया अथी मांग कऽ कपड़ा जेना आ ओहिपर सभके देखै छै मिथिला पेन्टिंग हमरो बेटीके बियाह भेल रहै
नीक होइ छै आब देखियौ कोबर मे जे कोबर मे तऽ बनबे करै छै ओ जे नियम छै से लिखाई ते छै आ ओ जे मिथिला पेंटिंग हँ ओ जे मिथिला पेन्टिग रहैत छै तकरा अहाँ यादगार रहैत छै। ओकरा अहाँ फ्रेम करा हँ ओकरा अहाँ फ्रेम करा क घरमे लगा सकै छी
बुझियौ तहन तऽ बड़ नीक
आँ। ओकर किछु अलगे विचार छै ओ मिथिला पेन्टिंग जे होइ छै, से तऽ अपन अथी होई छै
बौआ दै छै आ गौरी पूजल सेहो कतेक नीक हाथी रहै छै बनल माटि के ओकरा माटि के बना कऽ हाथीके आ ओकरा रंग दय छै बड नीक लगैत रहे छै
जमाना में तऽ कुमहन द जाय छले तहन रंग पेट अपने से लोक करे छले आब तऽ बुझियौ बिकाय छै सभटा रंग पेंट सभटा कल
आ हमरा सँ जमानामे एकटा हमर भौजी रहथिन से बनबथिन ओ चन्द डाला ओ अहाँकेँ ठक बक सभटा ओ बनबथिन
बुझियऔ सभ चीज बिकायते छै
हँं आब तऽ ठको बाके बिकाइ छै
हँ आब ककरो किछु करे के जरत नहि छै सभ चीज बिकाइ छै
ताई ने आब आबोके देखैनि पूछैत जखन रहै छै। परिछनि जखन बड़के होइत रहैत छै तऽ ई कथी छै तऽ कहै छै बड़ ठक तऽ तोरा मायके लगलौ बक केना सभ हसै भजैत रहै छै छलैया आ आब से सभ कहाँ भेल भऽ गेल हा हेके पहिने बोर सभके कुर्ता उतारल जाय छले गंजी उताल जाइ छलए
पहिले जमाना मे बूढ़ पुरान छलखिन हे आबके जमानामे कि छै तऽ पहिले फोटो घिचेतै
तहन आब कि होइ छै तैके पहिने फोटो फाटो होइ छै पहिले जमानामे से सब नइ रहै तऽ पहिले रहय बियाह दान के विध व्यवहार होइ
पहिले के जमाना मे ई रहे कि खाली विध प हेतै विध हेतै विध हेतै
आ टाइमसँ बिआह हेतै आ आब छै किछ आब एखनो छै जे बहुत जे बुझयवला छथिन से बुझै छथिन आ जे नहि बुझयवला छथिन से आब की करथिन अपना मोन मर्जी करै छथिन
अपना सब के ठाम एखनो छै हमरा सब ठ ठाम एखनो अहाँ कतबो छी तैयो अहाँके गामे घर मे बियाह हयत ई नइ जयब मधुबनी मधुबनी कियकि हमर जे बाबा छथिन ओ बड तमसाह छथिन कहलखिन जन तू सब बाहर बियाह दान करबह तऽ गाँवं पर न ल कियकि गाम घर मे बियाह कियकि गाँव घर लोक समाज देखै छै सबटा आब जे हम मधुबनी दिल्ली दरभ्ंगा करबै तऽ ओतय हमरा थोड़े ने सम माइर जयत
नय नय हमरा सबके अपनो नय पसन्द अछि
आ समाज तऽ हमर गाँवमे यऽ तऽ गाँमे करत हमरास जे काज होइ छै सबटा गाे मे होइ छै बाहर मे किछ नय होइ छै
छै जे नीक अइछ नीक अछि सबटा ई सब तऽ नीक अइछ
झा आीथिल प जे छै मिथिला पेंटिंग हमरा सब ठाम सब के आबे छै बुझियौ हमर एकटा बहिन छथिन हुनको आबै छनि एखन हनक दुरागमन हँ हुनका दुरागमन
सिखने छियै सब
नइ हमसब जे सिखने छियै से कतहु से सिखने ने छै तऽ हमसब फोन मे देख देख कऽ आ एकटा एक गोटा छलखिन ह ओहि टोल मे एकटा लड़की ओ सीख कऽ एल छलखिन हेँ कतय दिनसँ आ मधुब मधुबनो में मिथिला के बहुत बड़का अथिन तऽ ओतहु लोको सिखे जाइया पर हमसब एकगोटा सिखने रहथिन तऽ हुनकेसँ कनि कनि कनि कनि क सिख लियै आ तहिके बाद फेर धीरे धीरे हँ तऽ धीरे धीरे करैत करैत करैत करैत तब अपने लगलियै एकटा एना हमर पितियो चाचा के बेटी छथिन एखन बहु तोर छथिन बुझियौ ने सातवीं आठवीं मे सातवीं आठवीं छथिन ओ आ से जे हुनक जे ओ नइ ओ अपनेसँ दिमागसँ एतेक करै छथिन ओ
बुझियौ
हुनकर जे अहाँ चित्रकला सब देखबै मिथिला पेंटिंगसभ देखबै जे बनबै छथिन ओ अपना लए बनबैत छथिन ओ जे हँ बनबैत छथिन खाली टाइम रहै छथिन बनबैत छथिन
अपन ओहिसँ की होइत छै जे मोनो लगैत रहै छै टाेम उपास होइत रहै छनि ध्यानो एमहर आमहर दिमाग नय गेलनि अपन अपना काज पर लागल रहली
ककरो रहै छै पढ़े के कला ककरो रहै छै अथी के कला चित्रकलाके कला तऽ एना है एक हमर बहिन छथिन हुनको सभ गुण छनि हुनका पेु पेंटिंगो आबै छनि या चित्रो कला आबै छनि तहन सभ पढ़ो लिखे मे छथि आ एकटा जे बहिन तऽ कहलहु हे बहिन दऽ हुनका तेसरे दुरागमन हेतनि तऽ एखन एकटा हँ नै मे छथिन हम बसके तऽ तीन साल तक नहिरे मे
बुझियौ तहन धियापुता तऽ भेलनि हे कि नहि
ह, एकटा बौआ भेलै ने बेटी भेलै ने बुच्ची
ह, बूचि भेल बेटी।
हँ, बेटी भेलै हेन ताहिके बाद फेर आब एखन ओ बुझैते छियै आब जहिया ओ ज तै तहिय तऽ सभकेते कियकि लगाव भऽ गेल छै आ तेसरे हेतै
जेतै।
ह, छिटगर भऽ जेतै त इयो एतऽ हुनका साउ सुनैत छनि एकटा ससुर छथिन, एकटा ननदि छथिन ननदि के बियाह नहि भेल छनि तऽ ई हेतनि ह, ह बच्चा पोसा जेतनि
तहन अपन जेती तऽ नीक रहत थे।
हँ तहन जेथिन तऽ अपन नीक रहतै त सएह सभ छै ओकरो बड़ मोन खराब रहे छै कहियो किछु होइत रहे छै हुनको बड़ छथिन बाहरमे रहै